हेलो, नमस्कार। सब ठीक छै ने।
हँ सब ठीक छै।
ठीक, बहुत बढ़िया। अ काल्हिये हम सोचै छलहुं जे परिवहन मानव सभ्यताके विकासमे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै, कियाकि एकरा बिना व्यापार, शिक्षा, यात्रा, सामाजिक सम्पर्क बहुत कठिन भए जायत।
बिलकुल, कियाकि परिवहन साधन मनुष्यके एक स्थान से दोसर स्थान तक कम समयमे पहुंचाबक सुविधा प्रदान करैत अछि आ जीवन के बहुत आसान बना दैत अछि।
सच कहु त प्राचीन समय मे लोक सब पैदल यात्रा करैत छलाह जाहि कारण लम्बा दूरी तय करबा मे कई दिन या महिना लागि जाइत छल।
हां, मुदा समयक संग परिवहन व्यवसाय विकसित भेल आ मानव जीवनमे क्रान्तिकारी परिवर्तन आबि गेल।
हमरा लगैत अछि जे साइकिल सबसे सरल आ पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन सबमे से एक अछि, कियाकि एकर उपयोग से प्रदूषण नहि फैलैत अछि।
बिलकुल, आ साइकिल चलबायसं शरीरक व्यायाम सेहो भय जाइत अछि, जाहिसं स्वास्थ्य अच्छा रहैत अछि।
काल्हि हम देखलियै जे मोटरसाइकिल ग्रामीण क्षेत्र से लए के शहर धरि बहुत लोकप्रिय परिवहन साधन बनि गेल अछि।
हां, कियाकि ई अपेक्षाकृत कम खर्चमे तेज यात्रा करबाक सुविधा प्रदान करैत अछि।
सच कहू तऽ मोटरगाड़ी परिवारक यात्रा लेल बहुत उपयोगी मानल जाइत अछि।
बिलकुल कियकि एकरा माध्यमसँ लोक सभ आरामदायक आ सुरक्षित यात्रा करि सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे बस परिवहन व्यवस्था आम नागरिक लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि किआकि ई कम खर्च में बहुत लोक के, यात्रा करबाक सुविधा देैत अछि।
हँ विशेष रूपसे विद्यार्थी, कर्मचारी आ दैनिक यात्री सभ लेल बस सेवा बहुत उपयोगी होइत अछि।
कल्हि हम रेलगाड़ीसँ यात्रा करैत छलहुँ आ देखलियौ जे रेल परिवहन देशक आर्थिक विकासमे बहुत पैघ योगदान दैत अछि।
बिलकुल कियाकि रेल एक ही समय मे हजारो यात्री आ बहुत रास सामान एक साथ से दोसर स्थान तक पहुँचा सकैत अछि।
सच कहू तऽ रेल यात्रा आरामदायक आ लम्बी दूरी लेल किफायती विकल्प मानल जाइत अछि।
हँ एहि कारण बहुत लोक लम्बी यात्रा लेल रेल प्राथमिकता दैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे हवाई जहाज आधुनिक समय सबसे तेज परिवहन सातन छैय
बिलकुल कियाकि जायद दूरी के तय करबाक लेल रेल या सड़क मार्गसँ दिन लगैत अछि ओहि दूरी हवाई जहाज केओ घंटोमे पूरा करबा दैत अछि।
कलियम पलिय समुद्री जहाज अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबत ऐछ।
हँ दुनिया भरि मे भारी मात्रा मे सामान एक देशसँ दोसर देश तक समुद्री मार्ग पहुँचल जाइत अछि।
सच कहू तऽ परिवहन व्यवस्था केवल यात्रा लेल नहि बल्कि अर्थव्यवस्था व्यापार आ विकासक लेल सेहो आवश्यक अछि।
बिलकुल कियकि जतेक मजबूत परिवहन व्यवस्था होइत अछि, ओतेक तेज आर्थिक गतिविधि बढ़ैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे विद्युत चालित वाहन आ पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनक उपयोग बहोत बढ़त।
हँ कियकि विश्व धीरे धीरे प्रदूषण कम करबाक दिशामे प्रयास करैत रहल अछि।
सही कहलियै परिवहन मानव सभ्यता के रीढ़ समान अछि जे लोग विचार संस्कृति आ व्यापार के एक दोसर से जुड़त अछि आ साइकिल से लय के हवाई जहाज धरि प्रत्येक परिवहन साधन अपन अपन महत्व राखैत अछि। आधुनिक समाजक विकास सुविधा आ प्रगतिमे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि।
बिलकुल बिलकुल कियकि परिवहन केवल लोक के नहि बल्कि विचार, ज्ञान, संस्कृति आ व्यापार के सेहो एक स्थान से दोसर स्थान तक पहुँचाबैत अछि।
सच कहू त पहिने गाँव से शहर जाबेक बहुत कठिन छैय मुदा आब सड़क आ वाहनक कारण यात्रा बहुत आसान भइ गेल।
हँ आ एहि कारण शिक्षा, रोजगार आ चिकित्सा जका सुविधा सब धरि पहुँच बढ़ल अछि।
हमरा लगैत अछि जे सड़क परिवहन सबसे अधिक उपयोग होनिहार परिवहन प्रणाली अछि कियकि लगभग प्रत्येक व्यक्ति एकर उपयोग करैत अछि।
बिलकुल कियकि सड़क मार्ग घर घर तक पहुँचबाक सुविधा प्रदान करैत अछि जे अन्य परिवहन साधनसभ नहि क सकैत अछि।
कलहि हम देखलियौ जे महानगर सभमे मेट्रो रेल उपयोग बहुत तेजीसँ बढ़ि रहल अछि।
हँ कियकि मेट्रो भीड़ कम करैत अछि, समय बचबैत अछि आ पर्यावरण पर सेहो कम प्रभाव डालैत अछि।
सच कहू त मेट्रो व्यवस्था आधुनिक शहरक पहचान बनी गेलल अइछ।
बिलकुल आइ लाखो यात्री के प्रतिदिन सुरक्षित आ तेज यात्रा करबाक सुविधा प्रदान करैत अछि।
हमरा लगै जा छी जे मालबाहक व्यवस्था लेल बहुत महत्वपूर्ण हो जा छै
हँ कियकि कृषि उत्पाद आ औषधिक सामान आ दैनिक उपयोगक वस्तु सभ ट्रकक माध्यमसँ देशक विभिन्न भागमे पहुँचबैत अछि।
कलेम पढ़ लियौ जे रेलवे माल परिवहन लेल सेहो बहुत उपयोगी मानल जाइत।
बिलकुल कियकि कम खर्चमे भारी मात्रामे सामान लम्बी दूरी तक पहुँचाअल जा सकैत अछि।
सच कहू त जल परिवहन सबसे पुराना परिवहन प्रणाली सबमे से एक अछि।
हमरा लगैत अछि जे हवाई परिवहन विशेष रूपसँ आपातकालीन स्थितिमे बहुत उपयोगी होइत अछि।
बिलकुल कियकि चिकित्सा सहायता राहत सामग्री आ आवश्यकता बहुत जल्दी पहुँचावल जा सकैत अछि।
कलहि हम देखैत छलहुँ जे पर्यटन उद्यममे हवाई परिवहनक योगदान बहुत महत्वपूर्ण अछि।
हँ कियकि एकरा माध्यम से लोक कम समय मे दूरी दूरा देश आ शहर घूमि सकैत छथि।
सच कहु त प्रत्येक परिवहन साधनक अपन विशेषता आ उपयोगिता होइत अछि।
बिलकुल कियकि छोट दूरी लेल साइकिल उपयोगी अछि, मध्यम दूरी लेल सड़क परिवहन आ लम्बी दूरी लेल रेल या हवाई परिवहन उपयुक्त होइत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे परिवहन व्यवस्था आरो आधुनिक, सुरक्षित आ पर्यावरण अनुकूल हो बनत।
हां, वैज्ञानिक लगातार एहन वाहन विकसित करबाक प्रयास क रहल छथि जे कम ऊर्जा उपयोग करय आ कम प्रदूषण फैलाबै।
सही कहलहुं, परिवहन व्यवस्था मानव सभ्यता केर विकासक प्रमुख आधार अछि आ साइकिल, बस, रेल, मेट्रो, जहाज, ट्रक आ हवाई जहाज जकां विभिन्न साधन समाज के जड़बाक, व व्यापार बढ़ाइ, समय बचाइ आ आर्थिक विकास के गति देबाक महत्वपूर्ण कार्य करैत छथि, जाहि कारण आधुनिक जीवन कल्पना परिवहन बिना लगभग असम्भव मानल जाइत अछि।
काल्हिये हम सोचैत छलहुं जे परिवहन व्यवस्था केवल यात्रा करबाक साधन नहि, बल्कि पूरा देशक विकासक गति निर्धारित करबाक एक महत्वपूर्ण माध्यम होइत अछि।
बिलकुल, कियाकि जतेक तेज आ व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था होइत अछि ओतेक तेजीसे व्यापार उद्योग आ आर्थिक गतिविधि बढ़ैत अछि।
सच कहु तं इतिहासमे जखन-जखन नव परिवहन साधनक विकास भेल, तखन-तखन मानव सभ्यता सेहो एक चरण मे प्रवेश कयलक।
हां, कियाकि परिवहन दूरी के कम करैत अछि आ विभिन्न क्षेत्रक लोकके एक दोसरसं जोड़ैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे घोड़ा गाड़ी आ बैलगाड़ी अपन समयक महत्वपूर्ण परिवहन साधन छल।
बिलकुल आधुनिक वाहन आबयसँ पहिने लोक असामानक आवागम मुख्य रूप से सही साधन सबसँ होइत छल।
कलियामे एक वृद्ज चित्र देख लियौ जाहिमे देखाओल गेल छल जे पहिल रेलगाड़ी अबला पर लोकसभ बहुत आशचकित भए गेल छल।
ई स्वाभाविक बात छल कियकि ओ समय मे अतेक तेजी से यात्रा करनाइ लोकक कल्पना से बाहर छल।
सच कहू त रेेल परिवहन आजूजू लाखो लोकक जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा बनल छैय।
हां, विशेष रूपसे लम्बी दूरीक यात्रा लेल, रेल सबसे भरोसेमंद साधन सबमे से एक मानल जाइत छै।
हमरा लगैत अछि जे शहरक भीड़भाड़ कम करबा लेल, सार्वजनिक परिवहनके बढ़ावा देबाक चाही।
बिलकुल, कियाकि जं आधुनिक लोक निजी वाहनक बजाय सार्वजनिक परिवहन उपयोग करैत छथि त ओ सड़क पर दबाव कम होयत।
काल्हिये हम पढ़लियै जे प्रदूषणक कम करबाक लेल विद्युत चालित वाहन उपयोग तेजी से बढ़ाओल जा रहल।
हां, कियाकि पारम्परिक ईंधन आधारित वाहन पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालैत अछि।
सच कहु त भविष्यमे ऊर्जा संरक्षण परिवहन क्षेत्रक सबसं पैघ चुनौती होयत।
बिलकुल, एहि लेल वैज्ञानिक नव नव तकनीक विकसित करबाक प्रयास करैत रहल छथि।
हमरा लगैत अछि जे तेज गति लेल भविष्य्यक परिवहन व्यवस्थामे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत।
हां, कियाकि इ हवाई यात्रा आ सामान्य रेल यात्रा बीचक दूरी के कम कय सकैत अछि।
काल्हिये हम देखलियै जे कई देश मे स्वचालित वाहन पर सेहो शोध चलि रहल अति।
इ बात रोचक विषय छै, कियाकि भविष्यमे वाहन स्वयं मान तय कय सकत आ दुर्घटना कम कय सकत।
सच कहु तं परिवहन क्षेत्रमे होनिहार परिवर्तन मानव जीवनके लगातार प्रभावित करैत रहत।
बिलकुल, कियाकि यात्रा, व्यापार, शिक्षा आ पर्यटन सब परिवहन पर निर्भर करैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे आनेवला समयमे परिवहन आवाज, सुरक्षित, तेज, सस्ता परिवहन, अनुकूल बनत।
हां, आ एहिसं समाजक प्रत्येक वर्गके प्रत्यक्ष लाभ भेटत।
सही कहलियै, परिवहन व्यवस्था मानव सभ्यता के प्रगतिक आगाज हिला कि जे केवल लोक असमान के नहि बल्कि विचार, संस्कृति, ज्ञान, अवसर के सेहो एक स्थान से दोसर स्थान तक पहुँचाबैत अछि आ भविष्य मे तकनीकी विकासक संग ई क्षेत्र और अधिक जे उन्नत प्रभावशाली आ मानव जीवन लेल उपयोगी बनत।
बिलकुल, काल्हि हम सोचैत छलहुं जे परिवहन व्यवस्था केवल आधुनिक जीवक सुविधा नहि, बल्कि मानव सभ्यताके इतिहासक सबसं महत्वपूर्ण आविष्कार सबमेसं एक मानल जाइत अछि।
बिलकुल, कियाकि जे परिवहनक विकास नहि भेल रहैत त मनुष्य आजुजो सीमित क्षेत्रमे रहि जायत आ दुनियाक बहुत रास भागमे अनजान रहैत।
सच कहु तं प्राचीन समयमे लोकसबक नदी जंगल आ पहाड़ पर करबाक लेल बहुत कठिनाइके सामना करैत छलाह।
हां, एक छोट यात्रा लेल सेहो कतेको दिन या साप्ताहिक लागि जाइत छल, जाहि कारण सम्पर्क बहुत सीमित छल।
हमरा लगैत अछि जे नदी परिवहन, सभ्यताके विकास बहुत पैघ भूमिका निभाबैत अछि।
बिलकुल, कियाकि अधिकांश प्राचीन सभ्यता नदी किनार बसल छल आ नाव परिवहनक प्रमुख साधन छल।
बिलकुल बिलकुल।